कहिड़ो हाल? किथां था ॻाल्हायो?
असां भिलाई मां पिया ॻाल्हायूं, भेण।
भिलाई, छत्तीसगढ़ मां।
हा, छत्तीसगढ़।
हा अच्छा अच्छा। मां
तव्हां किथां पिया ॻाल्हायो?
दिल्ली मां।
दिल्ली मां? अच्छा अच्छा, ॿियो छा पिया कयो?
मां त, नौकिरी कंदो आहियां आई आई टी मद्रास में। हम्म। वर्क फ्रॉम होम ई आहे, आई आई ही मद्रास जो कमु आहे त, दिल्ली में ई वेही करे ई कंदा आहियूं असां।
अच्छा।
े मुंहिंजो कम बि अहिड़ो ई आहे, जेको असां तव्हां करे रहिया आहियो न अभी ही प्रोजेक्ट। मां बि अहिड़े प्रोजेक्ट सां ई, हा मां अहिड़े प्रोजेक्ट सां ई जुड़ियल आहियां। मां, बस मुंहिंजी कंपनी ॿी आहे। मां आई आई टी मद्रास जे लाइ कमु कंदो आहियां।
अच्छा
हम्म।
अच्छा अ अच्छा अच्छा।
हा। ॿियो तव्हां ॿुधायो छा कंदा आहियो?
असां त घर में ई बस
घर जे ई कम घटि हूंदा आहिनि छा? हो त घटि हूंदा आहिनि? सभनिनि खां वॾा कमु हूंदा आहिनि हो त। हुन खे तव्हां घटि सम्झंदा आहियो? पो बि बग़ैर पघार जे। पघार ॾींदा आहिनि न ॾिंदा आहिन। ह खिलण, खिलण वारी ॻाल्ह चय।
उ त असांखे शेवा समझी करे
जेंह ॾीह पघार घुरी वठी न त हुन ॾींहुं सर ते चढ़ी वेंदा आहिन मुरस ह ह‌ ह
शांती घर में भली आह।
शांती घर में भली आहे ठीक आहे।
उ चए तो तांहजो फर्ज आ। हा बढ़िया बढिया हा हा बढ़िया छोक
नंढा आहिन
हिक ॿावीहे साले जो आह। हिक वीहे जो हा
अच्छा मूं वट ॿ छोकरियूं आहिन। और ईकवींहे उणंवीहे साले जी
अच्छा अच्छा
हा हे वॾी वारी छोकरी जो ई नंबर आहे जंहिंसां मां कॉल करे रहियो आहियां तव्हांखेे मुंहिंजे कॉल में त टारगेट पूरो थी वयो न।
अच्छा अच्छा
हा मुंहिंजे नंबर में पूरो थी वियो
अच्छा अच्छा
हूं
अच्छा ॿियो तव्हांजी धीउ छा
हा पड़े हांजी हांजी ॿई ॿई कॉलेज में आहिन
अच्छा अच्छा
कॉलेज जी पढ़ाई करे।
अच्छा अच्छा
ॿियो ॿुधायो छा हली रहियो आहे भिलाई में?
भिलाई में बी सभ बढ़िया ई आह। स्टील प्लांट आह ॾिसण जो
हा दुर्ग न मां रायपुर तताईं त अी चुको आहियां पर भिलाई विलाई कॾहिं कोन ॾिठो आहे।
अच्छा पासे में ई आह अध कलाक
हा मां रायपुर अची चुको आहियां मां मां शो बि कंदो आहियां न सिंधी नाटक वग़ैरह।
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अ
हा सि सिंधी शो कंदो आहियां त
अच्छा।
टे टीवी में त न ईंदा आहिनि पर हा दूरदर्शन में हिकु हिकु ॿ दफ़ा अची चुका आहिनि।
अच्छा अच्छा। कोई इयं नालो त हूंदो न सिंधी बसि।
हा। दूरदर्शन में जेको आयो हो, हुनजो नालो त सिंधी शादियुनि वारो हुयो। जेको दूरदर्शन ते आयो हुयो। उहो बि का काफ़ी पुराणी ॻाल्हि थी वई हाणे त।
अच्छा अच्छा।
हम्म ॾह साल पहिले पुराणी ॻाल थी वई दूरदर्शन पहले आयो हो।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाण बि कंदा आहियो शो?
हाणे बि कंदो आहियां। शो त हाणे बि कंदो आहियां।
अच्छा, अच्छा टीवी वीवी में ईंदा आहियो?
टीवी में न। ऑडिटोरियम मां हॉल, हॉल में बुक कराए करे इयो, यूट्यूब में आहिनि मुंहिंजा नाटक।
अच्छा, कहिड़ेे नाले सां?
दीपक गुरनानी नाले सां ई आहे, मुंहिंजो जेको नालो आहे, दीपक गुरनानी।।
अच्छा अच्छा
अच्छा अच्छा
हा कुछ ॻाल्हाईंदा रहंदा कयो। अच्छा अच्छा करण सां, कॉल रिजेक्ट थी वेंदी आहे, रुॻो अच्छा अच्छा कयो त। नुक़सानु थी वेंदो आहे, ऐं चैक कजो तव्हांखे अगरि उते डैशबोर्ड में वञी करे न, केतिरा कॉल तव्हां कया आहिनि, ऐं केतिरा एक्सेप्ट थिया आहिनि, केतिरा रिजेक्ट थिया आहिनि, हुते सभु ॾिसण में ईंदो आहे।
अ
मेनू में वञी करे न ऐं, कॉन्फ्रेंस डैशबोर्ड ते चैक कंदा कयो, थोड़ी-थोड़ी देरि में। हुनमें, हुनमें हर कॉल जी डिटेल हूंदी आहे कि तव्हां हिननि सां ॾह मिंट ॻाल्हायो तव्हांजी छह मिंट जी ॻाल्हि हुई, हिनजी टे मिंट जी ॻाल्हि हुई, हिनजी पंज मिन्ट जी हुई हिनजी ॿ मिंट जी हुई हुनमें सब डिट
अच्छा, अच्छा हूअ बि डि त, पूरी डिटेल थी वेंदी आ।
काॾे? ॾिखण, ॾिसण में ईंदो आहे तव्हां केतिरी देरि ॻाल्हि कई? मां केतिरी देर ॻाल्हि कई हिकु कॉल में?
हूं
हलो